नमस्कार मित्र
नमस्कार
आहन कोना छी
ठीक छिए अपन बताउ
सब ठीक छै मित्र
आइ हम एकटा रोचे विषय पर गप्प करे चाहे छी पचास वर्ष बाद हमर गाँव आखिर कोना होइथ
बिल्कुल मित्र ई विषय बहुत रोचक अछि भविष्यक गामक कल्पना करब बहुत आनन्ददायक अछि
हमरा लग इसलिये पचास वर्ष बाद हमर गाम बहुत आधुनिक आ विकसित भए जायत
बिल्कुल कच्ची सड़क स्थान पर चौड़ी आ पक्की सड़क बनी जाए जही से आवागमन बहुत आसान भऽ सकत
आ गामक प्रत्येक लाइन कऽ चौबीसो घंटा बिजी स्वच्छ पान आ इटरनेट सुविधा उलब्ध रहत
बिल्कुल मित्र बच्चास सभकेँ ऑनलाइन आ स्मार्ट रूप पढ़त आ विद्यालयमे आधुनिक प्रयोगशाला कम्प्यूटर केँ सुविधा उपलब्ध रहत
हँ अस्पताल आ स्वास्थ्य केन्द्र सेहो आधुनिक बनि जाइत गामक लोग के छोट छोट इलाज लेल शहर नही आ जाय परत
बिल्कुल मित्र डॉक्टर सभ केँ आधुनिक मशीन सहायता से मरीजक जाँच जल्दी कर सकत
हँ खेती खेती मे सेहो बहुत परिवर्तन आयत किसान आधुनिक मशीन ड्रोन आ वैज्ञानिक तरीका से खेती करता
बिल्कुल मित्र सही केहेलु कम मेहनतसँ बेसी उत्पादन होयत आ किसानक आमदनी सेहो बढ़त
ह गामक पोखरी नदी आ हरयर वातावरण केँ बचावऽ लेल विशेष योजना बनाबल जाइत
प्रत्येक घरक गाछ लगाओल जाय जहिसँ वातावरण स्वच्छ आ हरियर बनत रहल
गाममे सौर ऊर्जा अन्य स्वच्छ ऊर्जा उपयोग बहुत बढ़ि जायत
एहि संग बिजली समस्या कम होयत आ प्रदूषण सेहो घटत
प्रत्येक घरमे इंटरनेट रहत मुदा हमरा आशा अछि जे लोक अपन संस्कृति आ परम्परा के नहि बिसरत
बिल्कुल मित्र आधुनिकता आ संस्कृति दुनू भी सन्तुलिन होनबाक जरूरी अछि
गामक युवा सबके रोजगार लेल श शहर नै जाइ पड़त गाम मे उद्योग व्यवसाय आ नव असर उपलब्ध रहत
हँ बहुत लोग अपन गामो मे रहि कर रोजगार कर सकता आ परिवारक संग खुशी जीवन बितउ
गामक महिला सब सेहो शिक्षित आत्मनिर्भर आ विभिन्न क्षेत्र मे सफल रहता
बेटी सब उच्च शिक्षा प्राप्त कर डाॅक्टर वैज्ञानिक अधिकारी आ उद्यमी बनाओ
हमरा लगैत अछी जे पचास वर्ष बाद हमर गाम स्वच्छ सुन्दर शिक्षित आ तकनीकसँ सम्पन्न बनि जायत
बिल्कुल मुद्दा एकटा बातक ध्यान राखब जरूरी अछि विकासंग प्राकृतिक संरक्षण सेहो होबक चाही
सही केलियो जे प्रकृतिक सुरक्षित रहत तखने भविष्य सुन्दर रहत
हमसभके एइसँ प्रयास करब चाही ताकि अपन बला पीढ़ीक एकटा विकास स्वच्छ आ समृद्ध ग्राम भेटत
बिल्कुल पचास बर्ष बाद हमर गाँव आधुनिक तकनीक शिक्षा स्वास्थ स्वच्छता हरियरी आपसी प्रेमक सुन्दर उदाहरण बनी सकेत अछि जे हम सब मिली क आप से मेहनत करी
बिल्कुल मित्र पचास बरख बाद गामक कल्पना करैत हमरा उत्साह भर जाइ अछि हमरा लागत अछि जे गामक रूप पूरी बदलि जाय
बिल्कुल गामक प्रत्येक सड़क पक्की होइ राति मे सब सड़क पर उज्ज्वल एल ई डी बत्ती जरत जाहिसँ लोकके आवागमन कोनो कठिनाइ नहि होयइत
हमरा लागत अछि जे प्रत्येक घर मे शुद्ध पानी के व्यवस्था रहत लोक सबके पानी लेन दूर नहि जाय पड़त
हँ वर्षाक पानी जमा करबाक आधुनिक व्यवस्था सेहो रहैत जाही से पानी कमी नहि होयथ
गामक विद्यालयमे डिजिटल बोर्ड कम्प्यूटर रोबोटिक्स आ विज्ञानक प्रयोशा होयत बच्चासँ अनुभव तर्कस पड़त
सही क लियौ शिक्षक सब सेहो नई तकनीकी सहायता से पढ़ लिय जाइ से भी बच्चा सबके विषय जल्दी बुझाय
खतन ड्रोन सरकार आ आधुनिक मशून उपयोग बढ़ी जाय किसान मोबाइलसँ खेती जानकारी देखला
हँ मुशबर जानकारी समय पर बैठत किस सही समय पर बुझाए हँ कटनी कय शकता
पशुपालन सेहो अधुनिक बनत गाय भैंस आ बकरीक स्वास्थ्य्यक जाँच आधुनिक मसून से होयत
बिलकुल माख पालन डेयरी आ मधुमक्खी पालन से गामक लोक सब आमदनी आयो बढ़त
गाममे छोट छोट उद्योग आ कारखाना सेहो खुलत जाहिसँ युवासभ अपन गाममे रोजगार भेटत
हँ रोजगार लेल शहर पलायन बहुत कम भय जायत लोग अपन परिवारक संगङ्ग गाममे रहता
गाममे अस्पतालमे विशेष डॉक्टर एम्बुलेंस आ आधुनिक इलाज सुविधा उपलब्ध रहत
बिल्कुल वृद्ध लोक सब देखबा लेल विशेष स्वास्थ्य केन्द्र आ सेवा केन्द्र सेहो बनत
हमरा लागैत अछि
ह
जे गामक पुस्तकालय बहुत आधुनिक होयत बच्चा आ युवा डिजिटल किताब सेहो पढ़त
बिल्कुल खेलकूद लेल पेघ मैदान स्टेडियम आ्यायन केन्द्र सेहो रहत जहहि से युवा स्वास्थ रहता
प्रत्येक गाममे स्वच्छ पार्क फूलक बगीचा आ बच्चासभ लेल खेलबाक सुन्दर स्थान बनाओल जायत
गामक लोक पर्यावरणक संरक्षण ल बहुत जागरूक रहता प्रत्येक बस हजारो लोग अ गाछ लगावल जायइत
प्लास्टिक उपयोग बहुत कम भऽ जाय लोकसभ कपड़ाके झोला आ पर्यावरणक अनुकूल वस्तुक उपयोग करत
गामक मेला लोकगीत नाटक आ पारम्परिक उत्सव सेहो आधुनिक व्यवस्था सब मनाओल जायत मुदा अपन संस्कृति नै छोड़े जाय
सही कलहु आधुनिकता आ परम्पराके दुनू सङ्ग सङ्ग चलत तखन गामक असली पहचान बनल चलत
हमरा विश्वास अछि जे पचास वर्ष बाद हमर गाँव शिक्षा स्वास्थ्य खेती उद्योग आ स्वच्छतामे देशक आदर्श गाम बनी सकैत अछि
हमरो ओहन विश्वास अछि जँ अहाँसँ मिल कऽ मेहनत करब तऽ ई सपना जरूर पूरा होयत
हँ भविष्य गाम केवल आधुनिक नहि बल्कि हरिहर स्वच्छ शिक्षित सुरक्षित आ आत्मनिर्भर होबाक चाही
बिल्कुल मित्र पचास वर्ष बाद हमरा गाम तकनीक आ विकासक संग अपना संस्कृति भाईचारा आ प्राकृतिक सौन्दर्य बचा कर एक आदर्श गामक रूप से पूरे देश मे प्रेरणा बन सकैत अछि
हँ बिल्कुल भविष्य गामक कल्पना करैत हमरा बहुत आनद आबि रहल अछि हमरा लगैत अछि जे गामक जीवन पहिनेसँ बहोत बेसी सुविधायुक्त भए जायत
प्रत्येक घरमे स्वच्छ शौचालय सुन शुद्ध पानिक व्यवस्था चौबीसो घंटा बिजली आ तेज इंटरनेट उपलब्ध रहत
गामक सब घर सौर ऊर्जा से जुड़ल जायत जाहिसँ बिजलीके खर्च कम होयत आ पर्यावरण सेहो सुरक्षित रहै
गामवक रास्ता पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगत रहत रात्रि मे पूरा गाम उज्ज्ववल असुरक्षित देखैत रही
हमरा लगैत अछि जे गामक प्रत्येक परिवार शिक्षित रहैत कोनो बच्चा पढ़ाइसँ वञ्चित नहि रहत
बिल्कुल बेटा बेटी दुनू समान रूप सँ विद्यालय आ कॉलेज जायत अपन अपन सपना पूरा करत।
हँ गामक युवा सब कम्प्यूटर ए आ आ नई तकनीक उपयोग कय कय अपन व्यवसाय शुरू करता।
गामक युवा सब कम्प्यूटर कृत्रिम बुद्धित्ता आ नई तकनीक उपयोग कर अपना व्यवसाय शुरू कर तऽ है
बहुत युवा अपन गाम में स्टार्टअप खोलता आ दोसर लोग केँ सेहो रोजगार देता
खेतीमे रासायनिक खाद्य उपयोग कर भरत जाइत अछि आ जैविक खाद उत महत्व बहुत बढ़त
बिल्कुल लोक स्वास्थ भोजन खायता आ प्राकृतिक खेती केँ अपनायता
गाम कऽ नदी पोखरि आ बगीचाक बेचब लेल विशेष अभियान चलत।
हँ प्रत्येक परिवार बस मे कम से कम एकटा गाछ जरूर लगाबत हरिया से गामक सौंन्दर्य और बढ़त
गामक मेल लोकनृत्य लोकगीत साम चिकवा झिकिया अन्य पारम्परिक कार्यक्रम सम धुसमस मनाओल जायत
सही कहिलियौ आधुनिक जीवन अपनाबल जाइत मुदा अपन संस्कृति यऽ परम्परा कखनो नहि छोड़ल जायत
बिल्कुल सी केहलू
गामक महिला सेहो आत्मनिर्भर रहत अ सब डेरी मधुबनी चित्रकला हस्तकिलिप आ छोट उद्योग जुड़ल रहे ला
हँ महिला सबक आर्थिक सशक्तिकरण से पूरा गामक विकास तेज होइत
हमरा लागैत अछि जे भविष्यमे गामक सभ कार्यालय डिजिटल भरि जायत और बहुत काज मोबाइल आ कम्प्यूटर संग पूरा भरि जायत
बिल्कुल प्रमाण पत्र बैंकिंग स्वास्थ्य सेवा सरकारी योजना जानकारी घर बैसल भेटी जायत
गाममे कचरा प्रबन्धन आधुनिक व्यवस्था रहत सभ लोको स्वच्छता पर विशेष ध्यान देत
हँ प्लास्टिक उपयोग बहुत कम होयइत आ पुनः उपयोग रीसाइक्लिंग पर बेसी ध्यान देल जायत
हमरा विश्वास अछि जे पचास वर्ष बाद हमर गाम भारतक आदश गाममे गिनल जाइत अछि
ह हमरो ओहिने विश्वास अछि विकास शिक्षा स्वास्थ्य स्वाच्छता हरयरी आ तकनीकी इ सब मिल केँ गाम केँ नई पहचान देत
मुदा ई सपना पूरा करबाक लेल अहास मेहनत करबाक जरूरी अछि बिना परयासक कोनो परवर्तन सम्भव नहि
बिल्कुल प्रत्येक नागरिक केँ अपन गामक विकास मे योगदान देबाक चाही छोट छोट प्रयास से पैघ परिवर्तन आबैत अछि
बिल्कुल मित्र प्रत्येक नागरिक पचास वर्ष बाद हमर गामक आधुनिक आत्मनिर्भर शिक्षित अ स्वच्छ हरियर आ सांस्कृतिक रूपस समृद्धि होयत एहन गाँव मे रह व्यक्ति गर्व होत
जतेक हम भविष्य गामक कल्पना करैत छी ओतेक मन प्रसन्न भए जाइत अछि हमरा विश्वास छी जे पचास बर्ष बाद हमर गाम बेहत आदर्श गाँव बनी जाइत
बिल्कुल बिल्कुल भविष्य मे गामक प्रत्येक बच्चा शिक्षित होयत आ कोनो बच्चा गरीबी आ सुविधा कमी करन पढ़ल नहि छोड़त
हँ बिल्कुल सही कलियौ गामक विद्यालय में आधुनिक कॉम्प्यूटर स्मार्ट बोर्ड विज्ञान प्रयोगशाला आ डिजिटल त क रह
विद्यार्थीसभ ऑनलाइन माध्यम संग देशक विदेश शिक्षक सेहो पढ़ि सकत
हँ, खेती ने आधुनिक मशीन ड्रोन के बुद्धिमाता हं वैज्ञानिक तकनीकल उपयोग से किसान सबके बहुत लाभ होतय
बिल्कुल सही केहलू कम मेहनत से बेसी उत्पादन होयत किसान आय बढ़त आ खेती लाभदायक व्यवस बनत
हँ सब सड़क स्वच्छ रहत कच्चा अलग अलग जमा कय पुनः उपयोग कयल जयत
प्रत्येक घरमे बरसक पानी जमा करबक व्यवस्था रहत प्रत्येक पानीकमी नहि होयत
गाँव मे हर घरक आगां फूल पातक बगीचा रह चारूकात हरियरी देखी के मन प्रसन्न भय जायत
गामवृक्षिक संख्या बढ़त वायु शुद्ध रहत आ पर्यावरण सुरक्षित रहत
हँ गामके केलकूद आधुनीक मैदान व्यायामशाला आ संस्कृतिक भवन सेहो बनल रहल
बिल्कुल मित्र बच्चा खेलकूदक संगीत निरित चित्रकला आ विज्ञान सबके क्षेत्र मे आगे बढ़त
भविश्य मे गामक महिला सब से ओ प्रत्येक क्षेत्र मे नेतृत्व करता ओ सब व्यवसाय शिक्षा प्रशासन आ समाज सेवा मे सक्रिय रहता
हँ बेटा बेटी दुनु समान अवसर पावक समाजमे कउनो प्रकारक भेदभाव नही रहत
हमर मेला छठ पर्व शामा चकेबा झिझिया मधुबनी चित्रकला लोकगीत सेहो सुरक्षित रहत। आधुनिक आबद मुद्दा परम्परा नहि मोटायत
बिल्कुल भविष्य काम तखने सँ सम्पन्न होयत मुद्दा अपन संस्कृति आ सभ्यताक सेहो सदिखन ब देखल जायत
गाम मे अस्पताल बैंक डाकघर खेल -मैदान पुस्तकालय आ सब सरकारी सेवा सहज बजराह
युवा सब रोजगार लेल शहर नही